आ आइ हम मोबाइल फोनके लाभ हानिपर चर्चा करय चाहैत छ काहेकि ई आप प्रत्येक व्यक्त जीवन अभिन्न हिस्सा बनि गेल छ
नमस्कार बिलकुल सही कही मोबाइल फोन आ युग समय म सञ्चारक सभसँ महत्वपूर्ण साधन बनि गेल अछ
सच कहू तऽ मोबाइ त हमलोग कोनो व्यक्तिसँ कते दूर रहैत छै तुरन्त सम्पर्क करि लैत छथ
ई सञ्चारक दुनिआँके बहुत तेज आ सरल बना दैत अछ
हमरा लागैत छै जे मोबाइल पढ़ाइ लेल सेहोहे बहुत उपयोगी अछ
बिलकुल ऑनलाइन क्लाास शै्षणिक वीडियो नोट्स माध्यम स विद्यार्थीसभके बहुत मदद भेटी अछि भेटैत अछ
कहलियै हम देखलहुँ जे बच्चासभ मोबाइलसँ नया नया ची सीखल रहै छला
सही कहली ज्ञानक बहुत पहुँचै अब हर व्यक्ति पहुँचल अछ
सच कहू ते मोबाइल मनोरंजन का एक बहुत पारट साधन सोहे बनि गेल छ
हँ गेम संगीत वीडियो फिलि्मसभ आसानीसँ उपलब्ध अछ
हमरा लागत छै जे मोबाइल कारण समस्या बचै छु होइ छ
बिलकुल बैंकिंग शॉपिंग आ कइ प्रकारक काज मोबाइलसँ घर बैस कएयल जा सकैत छ
काली हम एकटा रिपोर्ट देखलिय जाहि मे गेल छ मोबाइल उपयोगी तेजीसँ बढ़ल रहै छ
सही बात मुद्दा एहि संग किछु समस्या सेहो बढ़ि रहल अछ
सच कहू ते मोबाइलके आध्यात्मिक उपयोग स्वास्थ्य आ पर खराब असर डाल सक छ ह
हँ एक कमजोरी नीन्दक समस्या आ तनाव जेकर दिक्कत बढ़ि सकैत छै
हमरा लागे छै जे बच्चा सबके मोबाइल ले सोहे समस्या बनि रहल अछ
बिलकुल सही मार्गदर्शन नहि भेल ई आदत खतरनाक भऽ सकैत छ
काली हम एक विचार पढ़लियो मोबाइल एक अच्छा सेवक आछ मुद्दा खराब मालिक बनी सकैत छ
बहुत महत्वपूर्ण सन्देश छै उपयोगक सन्तुलन बहुत जरूरी छ
सच कहू तऽ मोबाइल बिना जीवन अधूरा लागत अछ मुदा एकर अति उपयोग नुकसानदायक सोहे होइत छ
बिल्कुल सही उपयोग कयल जा त ई वरदान आछी गलत उपयोग कयल जाय त अभिशाप बनी सकत आछ
हमरा लागत छै जे डिजिटल अनुशासन अजुक समय मे बहु बुत जरूरत बनि गेल छ
हँ समय सीमामे उपयोग करना आ जरूरी काज लेल उपयोग करनाइ सभसँ उत्तम तरीका छ
सच कहू तऽ मोबाइल आधुनिक जीवन के आसान तेज आ जुड़ल बनाई देन
बिल्कुल मोबाइल फोन एक शक्तिशाली तकनीक छ शिक्षा संचार वस बहुत रास अवसर दैत अछ मुद्दा एकर संन्तुलित उपयोग जीवनमे सफल आश्वस्थ बनाबैत अछ
ह मोबाइल फोनके उपयोग जतय बढ़ि रहल अछ ओतय की हमरा जीवन आदत बनल जा रहल अछ
आब तऽ बिना मोबाइलक एक दिन बितबै सभसँ कठिन लगत अछ
सही कहलिय ई सुविधा दयताी मुद्रा धीरे धीरे निर्भरताा सेहो बढ़त रहल अछ
हँ ई आादत मानसिक शान्तिपर असर डालि सकैत अछ
हमरा लागैत छै जे मोबाइलसँ लोकके ध्यान जल्दी भटकैत जाइत अछ
बिलकुल एक कामप ध्या लगनाइ आब कठिन होइत जा रहल छि
काल्हि हम देखलियु जे बच्चा सब घंटा मोबाइल गेम खेली रहल छल
ई आदत पढ़ाइ आओ स्वास्थ्य दुनू लेल हानिकारक होइत अछ
सच कहू तऽ मोबाइल क कारण लोक सब आमना सामना बातची काम कर देन बालाच
हँ परिवारमे बातचीत समय धीरे धीरे घटि रहल अछ
हमरा लागैत छै जे सामाजिक दूरी बरतय जा सकैत छ
बिलकु डिजिटल दुनिआँ लोकक सम्बन्धके कमजोर सेहो कहि सकैत अछ
काल्हि हम एक विचार पढ़लिय मोबाइल जोड़त अछ मुद्दा कभी कभी तोड़त सेहो अछि छ
सच कहू तऽ ईसभ ई बात बहुत सह कहै छीय सन्तुलन जरूरी छै सभी काम करी संन्तुलन जरूरी छै स्वास्थ् सही बन रहल अछ
हमरा लागत छै जे डॉक्टर स जरूरी भए गेल छ
बिल्कुल कुछ समय मोबाइलसँ दूर रहनाइ दिमाग लेल अच्छा होइत अछ
काली हम देखलियु जे कुछो लोग ध्यान आ योग लेल मोबाइ सँ दूरी बनल रहल छथि
ई बहुत नीक अभ्यास छै मानसिक स्वास्थ्य सुधारित अछ
सच कहू तऽ मोबाइल सही उपयोगसँ वरदान बनिल सकैत अछ
हँ ज्ञान कोम्युनिकेशन आ सिखबक लेल ई बहुत शक्तिशाली साधन छ
हमरा विश्वास छै जे जे सीमित आ समझदारीसँ उपयोग करबा तऽ मोबाइल जीवनके आसान बनौत
बिल्कुल मोबाइल एक आधुनिक तकनीक छै जे सुविधा सेहो दैत अछ चुनौती सेवत संन्तुलन उपयोग असल समझदार असफल जीवनक पूँजी छ
मोबाइल फोन के सही उपयोग सीखबाक आजक समय मे बहु जरूरी भए गेल छ
बिलकुल कि गलत उपयोग व्यक्ति के नुकसान सेहो पहुँचान सकैत अछ
सच कहुँन बहुत लोग मोबाइल पर अनावश्यक समय खर्च करैत छथि
हँ एहि कारण सुननकर पढ़ाइ आ काज प्रभावित होइत अछ
हमरा लागैत छै जे मोबाइल नोटिफिकेशन भी ध्यान भटकाबैत छ
सही कली लगातार अलर्ट दिमागके स्थिर बना दैत अछ
काल्हि हम सोचैत छलियौ जे पिनक लोक शान्त जीवन ज्यतित छला
मुदा आब गति बहुत तेज भए गेल अछ
सच कहू ते मोबाइल से दुनिया छोट लागैत अछ
बिलकुल कोनो जानकारी तुरन्त उपलब्ध भऽ जायइत अछ
हमरा लागे छै जे विद्यार्थी लेल ई सोय छ
हँ मुदा जे सही दिशा मे उपयोग कयल जाय तबी बिलकुल वदान भइल बिलकुल वदान भइल
काल्हि हम एक शिक्षक के कहलथि सुनलियो जे मोबाइल ए डबल एट स्वाड अछि
ई बात बिलकुल सही छै लाभ आ हानि दुनू आछी
सच कहू तऽ मोबाइल बिना आजकु जीवन अधूरा लागैत अछि
हम मुददा सन्तुलन बनाबै जरूरी अछि
हमरा लागैत छै जे पैरेनस के बच्चासभ ध्यान देबाक चाही
बिलकुल सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी अछि
काल्हि हम देखलियौ जे किछु लोग टाइम लिमिट सेट करिक करी मोबाइल उपयोग करैत छथि
ई बहुत नीक आदत छै सेल्फ कंट्रोल बढ़त अछि
सच कहू तऽ मोबाइल सही उपयोगसँ बहुत काज आसान भए जाइत छी
हँ आ बहुत गलत उपयोगमे समय बर्बाद होइत अछि
हमरा विश्वास छै जे जहा हम अनुसरण रखबै ते मोबाइल वरदान बनी सक तय तऽ छी
बिलकुल मोबाइल एक शक्तिशाली साधन छै जे जिवनके आसान सेहो बनाबैत अछि आ चुनौती सेहो देत अछि तै ओकर सही उपयोग बुद्धिमानीसँ आछि
मोबाइल फोन आजु के समय मे केवल एक साधन नही रहि गेल अछि बल्कि जीवन मानव जीवन का सबसऽ जरूरी हिस्सा बनि गेले छी ये हर व्यक्ति के दुनिया स जोड़ी राखत अछि
बिलकुल इ संचार शिक्षा व्यापार मनोरंजन सब क्षेत्र मे क्रान्ति लेल आछि मुदा एकर सही उपयोग आ सन्तुलन बहुत जरूरी छै
सच कहू ते मोबाइ के कारण हम अपन परिवार मित्र दुनिया कोनो कोनो रानी ब व्यक्तिसँ तुरन्त जुड़ी रखल छी जे पानी सम्भव नहि छल
हँ ई सुविधा जीवन के बहुत तेज सरल प्रभावी बना दे देन अछि मुद्दा एहि सङ्ग मानसिक निर्भरता सेहो बढ़ा देन अछि
हमरा लागैत छै जे मोबाइल से सबसे पैघ लाभ अछि तऽ ज्ञान आब हर व्यक्त ती तक आसानी से पहुँचल रहल छी चारो ओरसँ शहरमे रहैत हो या गाममे
बिल्कुल ऑनलाइन क्लास वीडियो लेक्चर आ ई बुक शिक्षक के लोकतांत्रिक बना दैत अछि
काल्हि हमे एक छात्रके देखलहुँ जे मोबाइलके कॉर्नि्ंग सीखि रहल छी आ ओ बहुत उत्साहित लागल छन
ई बहुत नीक बात छै कि कि तकनीकी से जे सिवोम माध्यम बनि जाइत छै तऽ भविष्य उज्ज्वल होय जाइत अछि
सच कहू तऽ मोबाइल मनोरंजन के एक बहुत बड़ा स्रोत बनि गेल अछि जेकर प्रकाश वीडियो गेम आ सङ्गीत बाद दोनोमे हाथ उपलब्ध अछि
ई मुद्दा एहि कारण सामयक दुरुपयोग सेहो बहुत तेजीसँ बढ़ि रहल अछि
हमरा लागैत छै जे मोबाइल अत्यधिक उपयोग अछि समस्या निन्दक कमीयत तनाव जेके दिक्कत उत्पन्न करै छी
बिलकुल शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर एकर सीधा प्रभाव पड़ैत अछि
चलिये आजके मुद्दा बहुत उपयोगी भरल धन्यवाद
धन्यवाद